हेलो नमस्कार भाय नमस्कार नमस्कार की हाल चाल अछि बहुत दिन भए गेल भेँट घाँट नहि नहि भेल कैक कि सोशल मीडिय पर किछु यात्रा वला फोटो देख लेलनहुँ तखन सोचलहुँ जे अहाँसँ गप कल जाय
हम तो अभी ठीक छी यँ एहा के संदेश दै के खुशी में सच कहुं तो कतै एना से नैन वरत मान बुझा रहल छैथ जे काजक बिचा से। किछु दिन निकालि कतहु घूमी जाबी मुदा योजना बनाैत नहि छै
हमर सेहो ओहन हाल अछि रोज एक तरहके दिनचर्या चलैत रहैत अछि काज घर आ फेर ओही कखनहु कखनो लागैत अछि जे वातावरण बदलय जरूरी अछि न तऽ मन बर भर जाइ कछी
बिलकुल सही कहलहुँ एहि कारण हम सोचि रहल छलहुँ जे एहि मासे एक दिन एक दू दिन लेल कर ओ घुमै जाय बहुत दूर नहि मुदा एहन स्थान जेठी माह हमे शान्ति हो जहाँ प्रकृतिक दृश्य हो आओर आरामसँ समय बिताबय लेलए बिताबय लेलए जा सकय
तऽ फेर एहि बेर सचमे योजना बना लैत छी पहिने ई बताउ अहाँके कोन प्रकारक स्थान बेसी पसन्द अछि पहाड़ जङ्गल नदी किनार कि कोनो धार्मिक स्थान
हमरा तऽ पहाड़ आओर हरियर वातावरण बहुत नीक लागैत अछि सहहारराके भीड़ भाड़सँ दूर जखन कने खुला जगह भेटाइत अछि तऽ मन बहुत प्रसन्न भऽ जाइत अछि नदी आओ झरना सेहो देखैमे नीक लागैत अछि छै
ह हमरो लगभग ओहने पसन्द अछि खासकर जखन सुबह सुबह ठण्ड हवा चलैत रहैत अछि से चारुकातथरियारी होइत अछि तखन घुमका मजा दोसर अबैत अछि मोबाइलसँ किछु समय दूर रहबाक अवसर सेहो बहुत अछि
सही बात छै आइ काल्हिी लोक घूमय जाइत छथिन मुदा अधिकांश समय फोटो खिचाइमे बितबैत छथिन हमरा तऽ कतेक बेर बस बेसीके वातावरण वातावरण आनन्द आल बेसी नीक लगै छै
ह्म ई बात तो सही अछि तऽ फेर कोन दिशा सोचित रहल छी कोनो नजदीक पहाड़ी इलाका कि जंगल वाला क्षेत्र तोरा मनमे किछु अछि
हँ हम सुनने छी जे एकटा स्थान अछि जाहिठाम छोट छोट पहाड़ी हरियर जङ्गल आओर एकटा सुन्दर झरना सेहो अछि बहुत बेसी भीड़मे ही रहैत अछि ओतय एक दिन बितवला जा सकैत अछि
अच्छा तऽ सुननेमे तऽ बहुत नीक लागैत अछि तो एतरा कतेक समय होत
शायद तीन चारि घण्टाके रास्ता होयत अगर हम सवेरे जल्दी निकलि जायत तऽ पूरा दिन घूमि सकैत छी अहाँ साझा घड़ी वापस साँझमे घड़ी वापस सेहो आबि सकैत छै
वाह योजना तऽ बहुत सुविधााजनक लागे छै रहबाका झंझट नही होटल खोजबाक जरूरत नहीं बस सवेरे निकलु दिन भर घूमु य आराम से आपस आबि जाउ बहुत नीक योजना लागे छै
बिलकुल आ जहाँ सभके स्थान पसन्द आबि गेल तऽ भविष्यमे दू दिनक यात्रा सेहो योजना बना सकै छी पहिले छोट शुरुआत करब बेसी उचित रहत
ह हमर विचार से हम चारि पाची मित्र एक सङ्ग चलि सकैत छी जतबे लोक रहत ओतब यात्रा रोचक बनत आओ कम लोकोग रहत तऽ यात्रा रोचक नहि बनत रास्तेमे सेहो गपशप होइत रहत
हँ हँ बिलकुल सही कहल
मुदा बहुत पैघ समूहे सेहो नहि होबाक चाही बेसी लोक भेला पर निर्णय लेब कठिन भहि जाइत अछि पाछ लोको पर्याप्त रहत ई पाच लोक बहुत ठीक ठाक एक नम्बर छै
हमनी भी ओही सोचे रहै सही कलहु गाड़ीक व्यवस्था सेहो सरल रहत ए एक वहने मे सब आराम से चल सकैत छी आऔर जल्दी पहुँच भी जाइत छी
हँ यहाँके कोने मित्र छै जे ड्राइवर करयमे रुचि राखैत होत
हू दू तीनटौ गोटे अछि कति मुदा हम सोचिते छी जे बारी बारिशे ड्राइव करब बेसी नीक रहत जहिस एक व्यक्ति थाकि नहिह जाय
ई बात तऽ बहुत नीक कहलहुँ वास्तेमे काने विश्राम लेल सेबो जे बहुत जरूरी छै आओर जल्दी पहुँचबबाक चिन्ता नहि रहबाक चाही आखिर घूमे जायब अ दौड़े
बिलकुल अ खान पान की व्यवस्था रहत रास्तेमे होटल पर खायब की किछु घर से सेहो ले जायब
हमरा तऽ लागै छै जे किछु हल्का नाश्ता करयसँ लऽ जाबयके आओर मुख्य भोजन रास्तामे कोनो नीक स्थानपर कए लेलेब एहि समय सेहो बचत आ स्वाद बदल बदलत
वाह ठीक अ छै फल पानी बिस्कुट और किछु उल्का चीज साथमे रहत तो यात्रा बेसी आरामदायक रहत
ठीक अछि हमरा आ एकटा बात मौसमके जानकारी पहिले देख लेब बरखा होयबाकक सम्भावना रहल तऽ तैयारी अलग रखबय पड़त
हँ ई बात जरूरी अछि केको बेर लोक येजना बना ल मौसम खराब भेलला पर पूरा कार्यक्रम प्रभावित भइ जाइत अछि
हमरा त सबसँ बेसी उत्सुकता प्रकृतिक दृश्य देखबाक अछि शहरेमे बैसल बैसल आँखि आ मन दुनू थकि जाइके अछि
हमरो विशेष कण जखन कोनो उऊच्च स्थानसँ दूर दूर धरि हरहर क्षेत्र देखैत अछि तखन एक अलग प्रकारक शान्ति महसूस होइत छै
आब फोटो तऽ जरूर लेब मुर्दा पुरा कैमरा पाचे नहि नहि बितए एहि बेर वास्तवेमे घुमबाके आनन्द लेब
निश्चित रूप छै कतको बेेर लोक फोटो त हजार खीचत छथि दसथानक अनुभव कम ले
ह ठीक कहले आ जँ कोनो स्थानीय बाजार आ छोट गाँव रास्तामे पड़त ओतऽ सेहो किछु समिलित होत स्थानीय लोककेसँ करर्ब सेहो रोचक होइत अछि
हँ यात्रा केवल स्थान देखक नामक नहि अछि ओतऽ कु संंस्कृति खान पान य लोकसभक जेना स अनुभव भाग होइत अछि स्थानीय लोक से गप करब भी बहुत रोचक ई त छै
तऽ फेर दिन तक कयल जाय हमरा अगिला रविवार उपयुक्त लागैत अछि
हमरा सेहो रविवार ठीक लागय अछि सबके एक दिन पहिने जानकारी दे देब जहिसँ सब अपन तैयारी कर सकू
बहुत बढ़िआँ आज हम आजूसँ घरे बाकी मलब समांग गप्प करलने छी जकरा रुचि रहत ओकरा पुष्टि लए लेब
ठीक अछि आ खर्चाक अनुमान सेहो पहिने बता देब जाहिसँ बादमे कोनो असुविधा नहि हो
सह ब अस्पष्ट योजना रहहं से सभ आरामे अ कयत छथि छी
अब तऽ सचमे उत्साह बढ़ि गेलय बहुत दिन बाद किछु नव कारबक अवसर भेटत
हमरा सेहो अचानक कागज बीच एहन छोट यात्रा बहुत जरू होइत अछि मोन ताजा भए जाय अछि आओर फेर ओ नव ऊर्जा सङ्ग काज करबाके इच्छा होइत अछि
तऽ तय रहल तऽ तय रहल रविवार सेरे जल्दी निकलब बाकी विवरण दू तीन तीन दिनमे अंतिम रूप दे देब
बिलकुल एहि बेर केवल योजना नहि वास्ता मे यात्रा करू एतो बेर योजना बनाबैत अछि आर अंतिम समय मे सब रात भे जाइत अछि
हँ यही बेर एन न होए सब तैयारी समय से कर लेब
बहुत नीक आब हम चलैत छी जल्दीए फेर गप होइत आब यात्रा सम्बन्धित अन्तिम चर्चा क लेब
ठीक अछि अहाँसँ गप कऽ बहुत नीक लागल यात्रा लेल उत्सुक छी
हम हमरो सेहो बहुत नीक लागल फेर भेट होहि तऽ चलऽ नमस्कार करो तो
चलो नमस्कार